हेलो
हेलो
नमस्कार
नमस्कार
सब ठीक छै ने
आइ हम अतरिक्ष आ ब्रह्मण्ड पर चर्चा करै चाहे छी ई विषय हमरा बचपन से बहुत आकर्षित करैत रहल
वास्तवमे ब्रह्मा्ड मानव सभ्यताक सबस रहस्यमय आ रोमाञ्चक विषय सभमे से एक मानल जाइत छै
कालहि राति हम आकाश दिश देखे छलुँ आ सोचे छलहूँ चलू जे आखिर एहि अनन्तंतरिक्ष सीमा कतय समाप्त होइ छै
ई बहुत रोचक प्रश्न छै वैज्ञानिक सभ एक ब्रह्मण्डक म- सम्पूर्ण आकार आ सीमा के पूर्ण रूप से नहि बुझि सकल ते
हमरा लागै छै जे पृथ्वी ब्रह्म- -माण्ड तुलना मे एकदम छोट कन जेका होयत
बिल्कुल पृथ्वी केवल हमर सौर मण्डल एक ग्रह छै आ सौरमण्डल स्वयं आरबो तरामण्डल बीच एक छोट हिस्सा मात्र छै
सच कहू तऽ जखन हम एहि विशालता पर विचार करै छी तखन मन आश्चर्यसँ भरि जाइ छै
हाँ काहे कि ब्रह्माण्ड मे अरबो आकाश गङ्गा छै छथि आ प्रत्येक आकाश गङ्गामे अरबो तारा मौजूद छथि
कालिह हम एक डॉक्यूमेंट्री देखलियौ जाहि मे ब्लैक होल चर्चा केर जा रहल छल
ब्लैक होल ब्रह्मण्ड सभसँ रहस्यमय वस्तु सभमे से एक छै जकर गुरुत्वाकर्षण अत्यंत शक्तिशाली होइत छै जे पर प्रकाश सेहो बाहर नहि निकल सकैत छै
हमरा लगैत छै जे वैज्ञानिकसभक काज बहुत कठिन होइत होइत कियकि ओ लोक अतेक दूरक वस्तुसभक अध्ययन करैत छथिन
बिल्कुल दूरबीन उपग्रह आ अन्तरिक्ष यानि कि सहायतासँ वैज्ञानिक ब्रह्माण्ड राज बुझबाक प्रयास करत छथि
सच कहू तऽ चंन्द्रमा मंगल आ अन्य ग्रह सबक बारे मे जाननाइ बहुत रोचक लगै छै
हाँ विशेष रूप से मंगल ग्रह पर जीवनक सम्भावना सम्बन्धी शोध बहुत चर्चामे रहैत छै
काल्हि हम सोचैत छलू जे क्या भविष्यमे मनुष्य अन्य ग्रह पर बसी सकत
वैज्ञानिकसभ एहि दिशामे लगातार शोध करल छथि मुदा एखनो बहुत चुनौतीसभ मौजूद छथि
हमरा लागै छै जे अंतरिक्ष अन्वेषण मानव जिज्ञासा सबस पैेघ उदाहरण
सही कहलियै मनुष्य सदिखन अपन स-सीमाके बाहर नया चीज जानबाक प्रयास करैत रहल छथिन
सच कहू तै तारा शबद से भरल रातिक आकाश देखिक के मनमे अनेक प्रश्न उत्पन्न होइ छै
खोनी खोजक प्रेरणा बनेत छै
कलहि हम एक विचार पढ़लूं जतेक हम ब्रह्ममांड के बुझैत छै ओतेक हम अपन छोटपनके महसूस करै छिइ
ई बहुत गहरी बात छै ब्रहाण्ड विशालता मनुष्य के विनम्रता बनाबैत छै
हमरा विश्वास छै आने वाले समय मे अंतरिक सम्बंधी बहुत पैघ खोज सब होत
बिल्कुल विज्ञान का तकनीकी विकास आ मानवता ब्रह्मण्ड आओर गहरा रहस्य सबके समझि सकत
सही कहलिये अन्तरिक्ष केवल वैज्ञानिक अध्ययन विषय नहि बल्कि माव-मानव कल्पना जिज्ञासा भविष्यक आस्था परतीक सेहो छै
बिल्कुल अन्तरिक्ष विषय जतक रोचक छै ओतेक रहस्यमय सेहो छै प्रतेक खोजक बाद नया प्रश्न जन्म लेैते छै
हाँ काल्हि हम सोचे छलौ जँ अखिर ब्राह्मण्डक शुरुआत कोना भेल जाय होइत आ पहिल वस्तु कि रहल होय
वैज्ञानिक सभक अनुसार लगभग थर्टीन पोइंट एट अरब वर्षसँ पहिने एक विशाल घटना भेल जाहिंके बिग बैन कहल जाइत छै
सच कहूते एतेक विशाल समय कल्पना करनाय बहुत कठिन लागैत छै
बिल्कुल मनुष्य पूरा इतिहास ब्राह्मण आयुक तुलनामे एक छोट छन जेका मानल जाइत छै
कल्हि हम तारासब बारेमे पढ़ि रहल छलहूँ हमरा आश्चर्य भेल जँ तारा सेहो जन्म लेैत छे आ दिन समाप्त भए जाइ छै
सही कहलिए तारा गैस आ धूलिक विशाल बादलसँ बनैत छै आ करोरो अरबो वर्षसँ धरि ऊर्जा उत्पन्न केरत रहत छै
हमरा लागैत छै जँ सूर्य सेहो एक तारा छै मुदा हम ओकरा विशेष रूपसँ देखी छे किया ओ हमर नहि निकटतम तारा छे
बिल्कुल शान बिना पृथ्वीपर जीवन सम्भव नहि होइत
सच कहू तऽ जखन हम रातिके आकाशमे चमकेत तारा देखैत छी तखन बुझब कठिन होइत छै जँ ओसभ हमसँ कतेक दूरी छथिन
हाँ कतेको तारा एतक दूर छथि जँ हुनकर प्रकाश पृथ्वी धरि पहुँचैमे हजारो वर्ष लगा दैत छै
काल्हि हम एक वीडियो देखलियो जहाँ में आकाशगंगाके तस्वीर देखालो जा रहल छल
काल्हि हम एक वीडियो हाँ मिल्की आवे कऽ केर बात रहल छी एहि आकाशगंगामे अरबो तारा मौजुद छथिन
हमरा लागैत छै जँ ब्रह्माणडमे केवल पृथ्वी पर जीवन होइत ई माननाय कठिन छै
बहुत वैज्ञानिक सेहो मानैत तऽ छथि जँ ब्रह्माण्ड एकत विशाल छै जे अन्य स्थान पर जीवनक सम्भावना के पुरेर तरह नकारल नहि जा सकैत छै
सच कहू तऽ एलियन जीवनक सम्भावना पर सोचलाक बहुत रोमांचक लागैय छैय
बिल्कुल अहि विषय पर बहुत शोध चलि रहल छैय मुदा एखन धरि कोनो निश्चित परिणाम नही भेटल छै
काल्हि हम सोंचैय छलौं जे भविष्य मे मनुष्य शायद मंगल ग्रह पर असथायी बस्ती बना सकै
सम्भव छै बहुत अन्तरिछ एजेनसी एहि दिशामे सोध आ योजना पर काज रहल छथि
हमरा लगै छै जे अंतरिक्ष विज्ञान केवल ग्रह तारा बुझबाक विषय नहि, बल्कि मानव भविष्य से जुरल विषय छै।
सही कहलियै अन्तरिछ तकनीक के साथ संचार मौसम पुनरमान नैवेशी आ वैज्ञानिक विकास सब प्रभावित होइत छैय।
काल्हि हम एक विचार पढ़लूं आकाश दिस देखु शायद ओतय मानवताक अगिला अध्याय लिखल जा रहल हो
इ बहुत बराबर विचार छै जेगासा आ खोजक मानव प्रगति आधार रहल छै
हमरा विश्वास छै, जे आनेवला दशकमे अन्तरिक्ष विज्ञानमे एहन खोज सब होय छै, आज कल्पना जेकां लगै छैय
बिल्कुल ब्रह्ममांडक रहस्य एखनौ बहुत बांकी छै आ मानवता ओकरा बुझबाक यात्रा पर लगातार आगाँ बढ़ी रहल छै
जखन हम ब्रह्मांडक विशालता पर विचार करै छी तखन प्रश्न मनमे बार बार आबैत छै जे आखिर मानव सभ्यता हीं अनन्द अन्तरिक्ष मे कतय फाट छै
बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टि से देखल जाय पृथ्वी ब्रह्मण्ड एक अत्यन्त छोट हिस्सा छै मुदा मानव चेतना एहि विशाल ब्रह्माण्ड के समझबक प्रयास करत छथी इ अपनेमे अशुद्ध बात छै
काल्हि हम सोचैत छलौं जे हम प्रकाशक गतिसँ यात्रा करी सकितौं तखन शायद ब्रह्माण्डके बुझनाय आसान भय जायत
सही कहलियौ मुदा प्रकाशक गति शांत प्राकृति एक विशेष सीमा मान नैय मानलय जाइत छै आ एकत तेज ऊं गति प्राप्त करने वर्तमान विज्ञान लेल बहुत कठिन चुनौती छै
सच कहु त अंतरिक्ष यात्रा पर बनल डॉक्यूमेंट्री देखि के मनमे रोमांच उत्पन्न होय छैय
हाँ कियाकि ओ मानव साहस जिज्ञासा आ वैज्ञानिक उपलब्धि अद्रता उदाहरण प्रस्तुत करैत छै
हमरा लगैत छै जे चन्द्रमा पर मानवक पहुँच इतिहास सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि सबमे से एक
बिल्कुल चन्द्रअ अभियान साबित करत छै। जे दृढ़ संकल्प विज्ञान सामुहिक प्रयास से सम्भव असम्भव लागत छै सेहो प्राप्त एहन जा सकैत छै
काल्हि हम सोचै छलहुँ जे भविष्यमे शायद सामान्य लोक सेवा अंतरिक्ष यात्रा करि सके
सम्भव छै निजी अंतरिक्ष कम्पनिया एहि दिशा मे तेजी से काज क रहल छथि आ भविष्यमे अन्तरिक्ष पर्यटन सामान्य बनि सकैत छै
सच कहु तऽ अंतरिक्ष में भारहीन अवस्था के कल्पना बहुत रोचक लगै छै
हाँ ओहि अवस्थामे वस्तु आ मनुष्य दुनू तें रहत छथि जे पृथ्वी अनु- अनुभवसँ बिल्कुल अलग होइत छै
हमरा लागै छै जे अन्तरिक्ष वैज्ञानिकसभके बहुत धैर्य समर्पणक आवश्यकता होइ
बिल्कुल कतेको मशीन पर वर्षो शोध होइत छै तखन जँ एक छोट सफलता प्राप्त होइत छै
काल्हि हम एक लेख पढ़लूं हन जाहिमे कहल गेल छल जे ब्रह्माण्ड निरन्तर फैलि रहल अछि
सही बात वैज्ञानिक अवलोकन संकेत भेटल छै जे ब्र्मण्ड समयक सङ्ग लगातार बिस्तार रहल छथि अछि
सच कहू तो एहिह प्रकारक जानकारी सुनी के मनमे आओर जिज्ञासा उत्पन्न हो छै
हाँ वैज्ञानिक सुन्दरता ई छै जे प्रत्येक तरक बाद कतेको नया प्रश्न जन्म लेते छै
हमरा लगै छै जे अंतरिक चैत्यन केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहि बलकि मानव सभ्यता ज्ञान यात्रा सेहो छै
बिल्कुल ही यात्रा से हम केवल ब्रह्मांड नहि बल्कि अपना उत्पत आ भविष्यक सेहो बुझबाक प्रयास करह छी
काल्हि हम एक